ठीक हालचाल अहाँ बताबु हँ एखने उठलियै हँ
केते बजे उठलिय आ सोके
चाय पानी भ गेल
आओर पढ़ाई लिखाइ कैसे चलै छैय हमरो नीक चलै छैय अहाँ बताबु आब कोनस कॉलेज मे एडमिशन कराय के छैय कॉलेज के नाम नहि लियौ खाली
के फॉर्म भर देलियै या एते तऽ पता चल कि कॉलेज छैय नहि छैय
अहर अहाँ पुन पुन बताबू बताबु अहाँके दोस्तके की हाल छैय
ठीके छै ई बात होइ छैय कखनहु काल अभी तऽ खाना बनाबय पड़ै छैय बड्ड किया मम्मी नहि रहै छै तऽ सारा खाना हमहीँ बनाै छियै अहुूँके सिखा दै छियै रेसिपी बोलैत छी अहाँ देखू अहूँ बनायब कल्े कटहल के सब्जी बनेलियै ह
हँ कटहलके सब्जी कैसे बनायके छैय
पहिले कटहलके उबाल लियौ फेर ओकर तनका फ्राइ कर दियौय तेल मसाला वसाला डालके म सब्जीमे रस डाल दियऔ फिर कटहल दियौय नीक सब्जी ब टेस्टी बन छैय सब् जी अ खाउ अू बना के देखखू
अहाँके मम्मी आ गेलैय
हँ कलिये पलय
अहाँके मम्मी कते दिन बाद एलै ह गांव से
हँ बड दिन बाद एलैय गाँवमे ओकरा मन लागै छैय एहिले गाँव मे रह जाइ छैय
हूँ
हँ
आओर बताबू कही घूमे घूमे क प्लान भी बनलै हैँ
नहि घूमय उमयके प्लान नहि बनै छैय अपन सभके जिंन्दगी घरेमे रहैय छैय
हू अहा के पास तऽ पैसा छेबे नहि करैत घूमै के प्लान तीसी बनतैय
के अहाँ के दिय हने दू हजार रुपैआ घुमि लेबैय हम
काय हम काय
तऽ अहाँ कमाइ छियै ने तऽ अहाँके बड्ड बड्ड पैसा छैय दूसरके दू सए दान कर दियौय
अच्छा ठीक बा आओर बताबू
आर भैया छै कि चलि गेल
नहि भैय तऽ कले े मे गिे आब तऽ ट्रेनो पे बैठ गेले होते
हँ तऽहाँके पैसो कनइ
हँ
आर पप्पा पैसा देत कि नहि देत
नहि देत के देत अहाँके बात पता छै
नहि नहि पता छै बाजबै तब ने पता चलतै
अहाँके पता छ हमर भाय बड़ बदमाश बड़ बदमाास एते बदमाास कि पूछू ने
अच्छा ठीक छै नहि पूछै छिय रहि दियौ फेर
ह अभी तऽ तीने मिनट भेलै हे आओर मिनट बकी छै ओहा ब जू ह
आओर खाना पीना आज की बनत
आज मम्मी जो बना देत है वी खाना केना बनतै आऔर की बनतै
बनाबे आब
नहि हम हँ टूटि गेले या ने त हमर कहै छै ह त हथ च खाना बनेबै
तऽ अहाँ तऽ बड़ छोट बाजै छियै आकी हात क एट उट्र
कल्ले ही सीढ़ी पे से गिरके टूट गे हे अहाँके फोटो भेज दिय की
हँ भेज देब हमहूँ तऽ देखब अहाँके हाथ टूटि गेलैए
क ह अाँ त तर हाटके ऑपरेशन कर देै देखी अहाँ देख के की करबइ
ऑपरेशन करेबै एते बड पैसा हमरा पास नहि छै गरीब छियै
तऽ कॉलेजमे एडमिशन कैसे करा ली करा लेली जब अहाँके पास पैसे नहि छै तऽ
ओ तऽ हमर पैसा रहै अपन पैसा तऽ ओहिसँ कराबै छियै
रोज अहाँके चिकन चिकन खाायल पैसा
तऽ हमर खाब ल हमरे पैसा छै आहां के किया मिर्ची लागै छै हमर पैसा। छै।
आओर अहाँ अपन दोस से बात केलियै अपन शौक ले।
हँ करै छियै कखनो काल।
की भेल की भेलेललय।
ठीके छै एते तब बात करैत रहै छै कि आब तऽ एयबे करतै एतऽ
हँ। नहि नहि अहाँ के त एकआरो दोस्त। रहै ने जे जॉब करै छै आा हम बोलू कि हमहूँ ऐसेऐसे।
ह जाने सब। रिपोर्ट करलिए
हें हम तऽ सपोर्ट करबे करबै अहाँके।
हूँ तऽ ठीक छै ने तऽ सपोर्ट करबै तऽ अहूँके कुछो मिल- लत एक दूगो। घूस दऽ देब।
ठीक छै। तऽ हम सपोज करे। रेडी छियै अहाँके अहाँ बताबु आर।
तऽ हम।
अहाँके आवाज नीक नहि आबै छै कॉल पे अहाँके फोन खराब होलक छै की।
हँ पंखा सब खराब छै तऽ की करबै अहाँ। अपन फोन दऽ दियौ ने नैयका तऽ खरीदलियै या फोन।
अहाँके फोन कते दिनके खराब। छै
बड्ड खराब फोन छै।। नीक चलबे न करै छै रहै छै रहै छै बंद भ जाय छै।
अहाँके ज न सुने छै काहे न फेेक दै छी ई फोन के।
नहि नहि। सोचलिए नैका आइ फोन ललेब।
अहाँके खाय क तऽ। ओ का-
हँ त की तऽ आइ फोन लऽ लेब तऽ सब औकाद आ जेतैय
हँऽ ठीक छैय ले लियै तनिका हमरो आइ फोने के फोटो भेज दियैय
किया अहाँके अहाँके पास गेलैय रहब आइफोन आ देखा देब
अच्छा त इहो बात नीक नीक के छैय
हँ सब नीके छैय तऽ खराब कोन बात छैय
आज अहाँके खाना नहि बना- के छैय कि एते बक बक बाजै छियै
आज खाना नहि बनाबैके छैय सोचलियै बक बक बाजे रियै
हँ ह बर्तनो नहि धोइ के छैय आज
नहि आज की कुछो नहि करबै कामसँ छुट्टी कैने छियै नहि करबै आज सभ काम मम्मी करत
आओर अहाँके चुनचुनिया दोष कैसन छैय अरे चुनचुनिया दोस्त जकर शादी भऽ गेल रहै छोटका उमरमे
मुनमुनिया नाम छैय
अच्छा मुर्ख छियै अहाँ बताबु ने अहाँके अहाँ के दोस्त के की हाल छैय तऽ मुनमुनिया के एते छोटा ऐज मे बच्चा के- शादी भऽ गेलैय तब की करतै बच्चा
हँ तऽ की करतै तऽ झाड़ू पोछा करैय छैय खाना बनाबै छै की बाजलियै
बर बदमाश छैय
हँ बड बदमाछी की कहियै हुनकर मम्मी पापा दिया
ओकरे ने दूगो भाइ छै पुनपुन तुनतुन
छै ओ दुनू बड बदमाश छैय नलायक छैय कोई काम के लायक नहि छैय
हें अहाँके जैसन
नहि नहि अहाँके जैसन हमर जैसन किया रहतै अहूँ तऽ खाना पीना बनाबे आबे नहि अहाँके खाली दस बजे सो के उठै छियै
हू अहाँ कैसप पता कि हम दस बजे सए के उठै छियै कि नओ बजे सए के उठै छियै।
ल नहि घरके बगलमे रहै छियै तऽ हमरा नहि तऽ पड़ोसी के पतारा सात।
हम घरके प मे रहै छियै यहा ई कहिय भेलेय।
अहां के नहि पता छय अहां कहां रहिये छए। भर दिन त सुतल रहिए छे। से त अहाँ के पता की रहत
हँ अ
आज एक नैयका नैयका नौकर के देखलीये। एते पैसा लै छै एते पैसा लैछै पूछू ना हमरा से।
हाँ अंहूँ के पैसो चोरावैत हायत देखलेब सही से।
हूँ अहाँ की करै छियै पता अहाँ हमरे घर मे नजर गरा के बैठल रहै छियै की
बुझआवे छै।
अहाँ के नहि बुझआवै छै
जाउ काम करू न काम धाम नहि छै अहाँ के कि।
नै हमरा काम धाम नै हमरा काम धाम नै छै इसलिए त अहां के पकाये छियै यौ
हूँ हमहू सोचलिए अन्हु के तनिका बैठ के पकाये दिये।
हूँ आओर बताउ
छींके नै बनावे
नै हमरा कुछो नय आवेछो बनावे।
चा चायो बनावेय छियै की नइ
नइ चायो नहि बनावे छियै ओहो हाथ मे मिले छै
हाँ अ तो बनावे के लूर नै छै त हाथे मे न मिललै
हाँ इहो इहो बात सहीये बाजू चलू ठीक छैय चलू ठीक छैय दस मिनट भ अभी और नहीं बात कर सकते बाय गोर लागै छी गोर लागै छियै दादी मां